हेलो
हेलो
हँ के बोलै छथिन
हँ हमे बोलै छियै तोहर बहिन की हाल चाल छै बताउ की हाल चाल छै हेलो हेलो
सब ठीके छै आवाज तोहर कटि कटि क आइ रहल छौ काहे
हँ कहाँ भक कोन चीज कटिक आबै छै एने तऽ पूरा नेटवर्क छेबे करै
तोड़े अवाज कटि कटि क आबै छै अच्छा आर लैकन बुतरू सब ठीक ओ अच्छा लेकिन बुतुरू सब ठीक अच्छा अच्छा कैसन मौसम छै ठीक रातिके
हँ बारिश वला मौसम कैले छै हँ बारिश वला मौसम कैले छै अच्छा हँ उमस कइले छै हवा कहाँ चलै छै ने हवा उवा कहाँ छै ने
हमरा तनी ठीक छै हमरा तनी हवा हाइ तनी
हँ लेकिन मौसम ठीक छै राति आरमे पड़तै मेघ जरूर पड़तै लगै छै
खाना पीना भऽ गेलौ
नइ कहाँ अभी रोटी आर नइ बनयले छियै
अभी तक न हमूँ अभी आटे आ सानले छियै अभी नइ बनेलिय
हूं आटा सानने छियै खाली रोटी बनबैक छै हँ
हँ सब गरम गरम फुुरते पकैते खयतै
सब्जी तऽ दिनेवला छेबे करै तऽ ओहीसँ सब्जी दिने मे बनाय दै छियै तऽ ओही सब्जी राति
हँ ठीके करै छै परेशान होतै तुरंते लगे छै आजकल दिनो चलि जाय छै
तब दिन भरि कामे रहबे करै छै इधर करू उधर करू सब करते रहू
हँ अच्छा फोन ई चलते कलियै न इमली के जे चटनी बनै उ कैसे बनै छै मीठा चटनी मिली के पन्ना तऽ बनाय लै छी एगो हां पकाय क जे बनबै छि कड़ाई पर उ ने ह तनी बात त बनैते
तऽ कैसे दही बड़ा आर बनबै छथिन तऽ कैसे बनबै छथिन चटनी नइ चटनी बनबै
ओ कच्चे के बनाबै छियै फुला देय छियै आ ओकर बाद तऽ ओकरा छानि के चीनी दे देै छियै आर किया तनी जीरा के बुकनी उकनी दे दे छियै मिरचाय कुटलका बस वैसहि कच्चे पानि वला
हँ हमे आर तऽ बनाय लै छियै ओ चटनी
अच्छा
तनि बताए देहि न हँ ह बताए
हं बतबै छिए इमलीके जैसे गरम पानि करि कऽ
अच्छा
खौलाय कऽ पानि के गरम हो गेलै पानि तऽ ओकरा इमली के पूरा रेसा उसा जे रहै छै ने ओकरा मे पपड़ी पपड़ी भी बैठल रहै छै
हँ रहै छै छीत कोइया आर
सब बढ़ियां से सुखले मे छोड़ा लेल जाइ छै
अच्छा
छो छोड़ैलाके बाद सब साफ फ्रेश लगतै आ ओकर बाद ओ गरम पानी मे डाल दै छै
हं आजकल बरसात मे देखब सरलो रहै छै
हूं हां ओ खोखला वाला नहिे दैके चाहि खोखला खोखला रहै छै ओकरा मे कीड़ा उड़ा रहै छै हं ओकरा साफ फ्रेश देखैमे लगबे करै छै ओकरा दय के सब अभिये सब हटा देय के छै न कि बाद मे केओ पानी मे डाल देलियै तब छानलौं ओकरा मे किरकिरी रहि जाइ छै
ओ
तब ओकरामे की करै छै से गर्म पानी मे डाल के दू घंटा छोड़ दै छ एक घंटा दू घंटा जबतक पानि ठंडा होइ छै ने ओ फूल के एकदम ऊपर हो जाइ छै बढ़िया रहे छै आ ओकर बाद ओकरा बढ़ियां से हाथ से म मथि दैके छै
अच्छा
मैथ के पूरा बिचा उचा ओकर जे रहे छै पलम उलम रहे छै सब निकाल के
एगो किछु छानैवला रहतै ओकरासँ छानि कऽ ओकरा फेर राखि लैके छै तब तनिगो जीरा दै के ओकर बाद ओकरा पूरा अथी कर कऽ चटक जैतै जीरा तब ओकरा मे इमली वाला पानी डाल दै के छै धीरे धीरे जैसे डलैतै तऽ नीचे मे तनी उ बैठ रहतै फेर ओ फेक दै के छै
अच्छा -
आ ह ओकर बाद ओकरा मे तनि गुड़ गुड़ भी डाल देय छै जितना इमली रहते उतना ओकरा मे वह गुड़ डाली के हँ गुड़ डालि के तनी चीनियो पड़तै काहेकि जादे खट्टा होइ छै ओकरामे ज्यदे मीठा पड़तै
अच्छा अच्छा
हुँ चीनी य गुड़ दोनो मिलय क पड़तै ओकरामे तेज पत्ता आर भी रहतै
फोरन कोची कोची के दै छी
जीरा मिर्चाई हँ एगो सुखल मिर्चाई पतरज ई सब पड़तै
अच्छा
ई सब ग डालिके फोरन तनियएगो तेलमे जा्यदे तेल नहि पड़ै छै कि एतेक एतेक तेल द देलहुँ तनिगो तेल ने आ एगो सुखल मिर्चाई एगो तेज पत्ता डालि कऽ आ ओ पानि जे रखले रहतै इमलीवला
हँ
ओ डालि दै के छै डालि देलाके बाद तनि ओकरा धीरे धीरे कम ताव मे मतलब मीडियम ताव मे धीरे धीरे पकाबैके छै धीरे धीरे पकैते पकैते फिर मतलब तखनीय फिर चीनी गुड़ सब द दै के छै फिर गढ़ेते अपने
हँ
गढ़इते जतै गढ़इते जतै जेतना गढ़हा रखै छैय तनि चम्मचसँ या कल्छुल से ऊपर नीचे करके देख लेल जेतय क्यंकि फेर ठण्डा होतेै तब भी ओ
हँ गढ़ा हो अच्छा
आ ओकर बाद फेर ओकरा निकाल के राख ले छिय निकाल के रखलाक के बाद ओ ठण्ढेतै तऽ आरो गढ़ा होतै हमे आर तऽ दऽ दै छियै आजकल एगो कलर भी आबे छै ने कोन कलर आबे छै फ्रूट कलर कहैके हँ हँ
उ छै उ छै
ई एक छुटकी फ्रूट कलर भी कलर बढ़िया बढ़िया लगे छै हां तनी लल ललहुन लगल अच्छा देखे मे लगल देखे मे सुन्दर लगल तब ने दहीबड़ा आर पर पड़े छै तऽ बहुत अच्छा लगे छै
हँ
ओ चटनी फेर गढ़हा होय गेल ते कटोरा कटोरी में कुछो में अपना ओ सब दसो दिन पन्द्रह दिन अपना चलैत रहि गेल फेक आइ आइ बनेलहुँ तऽ आइए खतम होय गेल सेमे धीरे धीरे कभी कभी रोटियो आर खाायमे ठीक लगै छै जैसे सत्तुए वला बनेलहु ओकरो साथ बना खा लेलहुँ सब कुछ अपना ठीक लगै छै ओर सब हम हमे सब बनाय के रखे छी तनि तनी नहि कुछ खाय में छले तनी चाट लेलुँ चटनीए तऽ फल ह वैसे बनै छै आजकल हमरा इधर तऽ इमली खूब बिकै छै काहेक केने गुपचुप आर के जदे दोकान आर सब चलबे छै ने सब ताजा ताजा बढ़िया बढ़िआ रह घर मे नहि रख रखे छीै लेकिन हँ रखे मे तऽ सब बचबो आर तनी तनी इमली खा ले छै
खाइे लेय छै हँ
हँ ओहि से नहि रखै छियै चटनिये तनी तनि खयलक सत्तू आओर बला बनेलहुँ ने तब तब कनिगो चटनी खैलक
अच्छा
आ ई ठंडवा के मौसम मे तऽ आरो जादे सब खाइ छै जाड़ामे सभ खयलक अपना
हँ अच्छा लगे छै
हूँ
शादी बीमे हँ हँ अभी बनाबे सत्तु गुरो की बनै कह इमली प पूछि लेह बना लेबै
ओ अभी सत्तू भरि देलकै न
हँ छी पकै केने
ओ हमे आर अभी कहाँ बना रहलियै बनयबै आइ बहुत गर्मियो कैने छै उमस कैने छै तब तक पानियो गरम करे
हम हम ठरमस अचछा दे देबै गरम पानि मे ठण्डा मे पड़तै काम गरम पानी मे फूले चलते ने अच्छा से फूलि जाइ छै
हँ हँ
हुँ इहेस पड़ै छै
सॉफ्ट सॉफ्ट होय के निकलि जाय
अच्छा आर सब हाल चाल ठीक ने चा आब खाना बनेबै ने सब हमहुँ आ रोटी पकेबै बस आटा हमरो सनले छै आरो
हेलो
हेलो ठीक छै ठीक रखै छी
लाइन
आओर त की बताउ हँ
हेलो कहे